हेलो हँ आब एहिना तू बात कर हमरा सँ ठीक छै दस मीनट तक फेर दस मीनट अपन कनिआँ सँ ऐप डाउनलोड करबा लेब फेर दस मिनट ओकरो सँ जकरा जकरा ई एप डाउनलोड करबेबहिन तकरा तकरा सँ बात हेतौ
अच्छा तऽ एहिमे जे छै हँ मैथिली तऽ जे छै से होइते छै ओर खेनाइ पिनाइ भऽ गेलौ
हँ भऽ गेलै तु बता
हँ भऽ गेल अखन कहाँ अय मंगल छी
दस मिनट के बाद ऑटोमेटिकी ई कॉल कइट जेतौ ठीक छै फेर दस मिनटके फेर पाँच मिनट दस मिनटके बाद तू ककरो दोसरपर या हमरेपर लगा लिहन या शेम के नम्बर जे छै शुभम कुमार ओकरो नम्बर हम तोरा मैसेज कऽ दै छिय ओकरो पर लगा स ककरो पर तू लगा सकै छऽ ठीक छै
तऽ ई एहि जे छै से अहाँके दोसर आदमी नहि कऽ सकैत छथिन हमरा फोन
जकरा पास गृहस्त प्रोफोसर हँ हँ जे सुनय नहि दोसर के लगबे नै करतै ओकरा ऐप नहि रहतै तऽ नै लगतै
अच्छा से छै तखन तहन तऽ एय मऽ सब आदमी के जे छै ऐप डाउनलोड करबाउ
किया हमरे एप छौ या शुभम के एप यऽ हमर ओकरो पर करै कऽ छै अही कऽ नम्बर द देबो हुनकर नऽ ककरो पर दस दस मिनट हमरे पर दस मिनट कऽ लिहऽ पूरा करै कऽ छै तोड़ा एतअ आ साइड मे न जखन दऽ देबही त रीफ्रेेश एतो ओ रीफ्रेश करैत रहियऽ काल्हि करियअ आइ तऽ नहि तुरत देतौ काल्हि करिहे तो रिफ्रेश जेतौ नऽ अथि करियह की कहै से तन तो पचासे भेटतौ ई अपने लिखितौ जे मैथिलीमे अहाँकेँ दू पाँच आदमी के कॉल करबाका अछि ई अहीकेँ तऽ तू पाँच आदमीमे हमरे करिह सेह तू कह पाँच बेर भऽ जेतौ टास्क पूरा भऽ जेतौ जतेक गप करबीन जतेक दस दस मिनट पर मैथिलीमे कोन कोन क त‌तेकतोरा पै ओने त
ह तऽ लोक जे नॉर्मल कॉल करे छै
हँ
ओहिमे की होइ छै ओहिमे तऽ कोनो फायदा नहि होइ छै
नहि ए प छिये जतेक गोटे छै ओहिमे कतेक लोकके हमरा मैसेज एलकै य जे हमरा जोड़ू त हमरा कियाकि ई ऐप बहुत आगा भाइग रहल छै यूट्यूब पर देखी ह
हँ इह एप त छै देखन तऽ
एकर फॉर्म तऽ भेटबो नहि करै छले ह तहन बदस्ती दी य कियाकि भाय बहुत बेरोजगार लोक छै ने नौकरी के लेल परेशान छै हम अपन बरो के जोड़ने छीयै
तऽ सीखा कहै
सो कइे सल जोड़लै ओकरो ओकरो जोड़लियै लेकिन ओकरो
ओहि एहिमे कॉन्फ्रेंस नहि होइ छै कि
ने एहिमे से नय एक बेर में एके आदमी सब कह सके छी आ तू बैग कऽ कऽ तऽ दोसरो काज कऽ सकै छै मोबाइल में ई नहिं जे इह पर तू लागल रह तू दोसरो‌अपन‌काज क हो सकै छै एकरा बीच सऽ बैक भऽ जाइ हे
अच्छा तऽ ई होई छै मतलब ई नहि छै जे दस मिनट तक अहाँ बढ़ाए कऽ
ओ नहि अहा किछ किछ बाजैत रहू अपन जते मिथिला मैथिली पर जेनाकी तोरा मिथिला मिथिला हाट केना की छै उगना महादेव के बारे में मतलब जतेक मिथिला मैथिल राजा म ओ महाराज जी के दरभंगा मिथिला मैथिल के प्रमोट करवा छै ए आइ अपन सब के भाषा‌‌ बूझे ए आइ नै ने बुझि रहल छै सब भाषा ओकरा पता छै मैथिली मे किछ टाइप करने चैट जीपीटी पु प्रमोट करै दुआरे हँ ओकरे प्रमोट करै दुआरे ओ तऽ कहै छथिन दीदी सब जगह किनको समझ अबै छै तऽ ठीक छै किनको ई लगैत छै जे फ्रॉड छै ओ ने ओकरा को करके छै जे आहा काज करु कियाकि तएहिमे तऽ पाई नहि ने इेट नहि ककरो कहै छै जे अहाँ तेल सर्फ साबुन बेचु और मार्केटिंग जकै ससी कह
गलत छै एमैने कोनो गलत चीज तऽ छैहे नहि ई
हाँ लेकिन जाबैत समझ नहि एतौ न ताबे लगतौ जे नहि आहि मे किछु नहि छै जखने एक बेर पाइ एतौ अपने इंटरेस्ट भऽ जेतौ और एक बेर पाई अबैत छै सबता के जोड़ि कऽ मने पाँच दिन के बाद तऽ खूब बाइक हो गेल छै ई ने होबे छै जे दू सए तीन सए होबे छै चार पांच हजार एक बेर मे एतै
तऽ ई जे छै से ऐप मे अहाँ के देखा दै छैय
हाँ हाँ हाँ एखन देखेतौ जाबेत ओकर टास्क नहि पूरा हतै ताबेत नहि देखत त पेमेंट ओतऽ लिखल हेतै न
अच्छा तऽ इ ई जे छै से अहाँ के ई छै जे एक आदमी सँ भरि दिन मे दस
हम आ हाँ कनी कनी देर पर बात करहीन अपने टास्क पुरा हेतै
मानि ले हैया अथि छै की कहै छै जेना मानि लिअ हम अथि गुड़िया सब केलियै एक मिनट स
हाँ
तऽ गुड़ियां ओकरा तऽ अहाँ भरि दिन चीस तऽ गप कऽ सकैय छियै
हाँ हाँ गुड़ियो के पाई भेटतै न गुड़ियो के मिनट ओतऽ जालू रहतै
अच्छा तऽ मतलब हम आ नॉर्मल काॅल ऐसे कऽ सकै छी ए ना
हाँ हाँ अही स क लेब नार्मल काॅल नै कक यही स कलेब
तऽ भैर दिन मे तऽ हम बीस बेर करबै केहि रह
हाँ मैथिली मे खाली बात करेगें गूड़ियो के पाई भेटतै
हाँ तऽ मैथिली मे तऽ कोनो इंग्लिश मे थोड़े गप्प करबै अपन सबके जे मातृभाषा छी मैथिल
बात करिहे ने खाली हाँ हँ उह तो ने जाति वाति वाला बात नहि करहैन कियो नै
जाति बाति होइते ने छै हम तऽ कोनो जाति बाती के बाते नै अपन मैथिल भाषा जे छै से सबसँ मातृ भाषा छियै
ह तोहर सब के अपन सबके जे मा बुझ जैतै ने ईलाज कियो ओकरा सबके डाउनलोड कऽ देैते ऐप तऽ ओहो सपाइ कमा सकैत छै सब कमा सकै छै लेकिन से नहीं बुझतौ नऽ
हम ए अच्छा एकर कोनो रेफरलो भौचर होई छै की
प रुइ कथी
एकर कोनो रेफरलो भौचर होइ छै जेनाकि हम ककरो रिफरेंस के लियै तऽ
हँ ओ रिफरेंस छै न हँ ओहो होइ छै किछो ओ तोरा हुनकर बेटी बुझेतौ हमरा नहि ई चीज पता अछि क्या की ऐ दुआरे जे मोडीेएटर किदैन बनऽ पड़ छै तऽ ओ बनलास ई होइ छै जे जखन ओ जूम पर मि हेतै ओहिमे तोरा एवेलेबल रहैएटा पतौ तहि दुआरे हम नहि बनेलहुं ओ कियाकि हम हमेशा ने ने हमरा हमेशा कौले अवैत रहैय‌ इ जहिया से जू ए चलो तऽ यह तऔर कौल बड़ो होबै ने
से हमरा दिक्कत अछि जे ओ तऽ जुम
रेफ्रेंस एखन लिखल‌तोरा एखन किहे
ह तऽ हम काज ताजमे रहै छीये हमरा कस्टमर के फोन अबै छै हम जूम कर देबै
नहि सात बजे दूओ मिनटके लेल ज्वाइन कऽली हेँ सात बजे
ओ हमरा लिंक अहाँ भेजब ने
ओ ग्रुपे मे अबै छै लिंक सात बजे ओ जरूरी नहि छै जे ओते काल तु रह एखन तोरा जे फॉर्म भरनेबही तऽ रिफ्रेंस मे लिखायल देतौ स्वयं प्रभा
हँ से सब हम नहि देखलियै हम तऽ खाली जेना जेना ओ हमरा वीडियो भेजने रही
हँ त तू ऽ ओ फॉर्म भरने र ने तू
हँ
कोन भरलहीन नव है कि नय दोसर जे फोर्म भ भेजलियै फॉर्म छै आ दोसरो एकटा फॉर्म हेते एकटा एप के छै एकटा दोसरो फॉर्म हेत दोसरो फॉर्म रह जे नहि हब त कोन उपाय भेटतौ र वह फॉर्म स पाय भेटे छै सेंकेड चालू रहतौ फॉर्म नहि तू भरलहिन दोसर एकटा एप के फॉर्म भर रुकु
हम अरे य हम ऐपे टा के भरलियै ह ग
नहि नहि एकटा और छै रुख तकर बाद ने पाइ तोरा हेत रुख
तऽ ओहिमे पाइ नहि देेतै
नहि रुकना